हेलो। जय श्री राम सालू। हँ खुश रहु।
जय श्री राम। की करै छलियैयै?
लेटल छलियै। तूम?
ओ। हम बस अभी उठलियैयै पैइढ़ कऽ।
खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै?
नय आइ ब्रत छै दीदी। ओ सॉरी मौसी।
व्रत?
हँ सोमवारी छै न।
अच्छा। मां केने छौ?
हँ मम्मीयो केने छै। हमहुँ केने छि। हमही मम्मी तऽ करे छियै।
अच्छा हमसभ करबै पूर्णिमासँ।
मन्दिर नय जा सकै छियै?
अच्छा। हमसब पूर्णिमा स करबे अख्खन देरी छै।
आं पूर्णिमा सब करै छियै?
उहूं।
ओ हँ मम्मी ठीक ह। सोनम अर् शिवम सब ठीक छै?
हँ-हं ठीक छैथ।
सोनम तऽ एख्खन एत्ते हेती ने अहीं लग?
हँ -हँ
आँ-
पप्पा ठीक? हं एत्तै छै।
हँ पप्पा ठीक छथिन। पप्पा आब मम्मी सङ्गे मंदिर गेल छथिन।
आय?
हँ सोमवारी छै ने तऽ मम्मी कहलकै जैब हम तऽ नय जैतियैऽ। हम कहलियै तू पप्पा जो।
ओ - भेज
हम मम्मी हँ खेनाइ -पिनाइ सबटा बैन गेलय। सब खा-पीक एलखिना।
मम्मी -पप्पा खाके गेलखिने। मम्मी तऽ ओनाहे जेतै नऽ?
हं। कत्त जेमां महादेवके मन्दिर श्यामा माय?
नय श्यामा मतलब क-जत्ते मंदिर छै ने इर्तगिर्त तऽ की कहै छै ओकरा अम्- हं भक्भोला बाबाक के जत्ते मंदिर छैन अगल बगल मे
अच्छा- अच्छा। और पढ़ाइ- लिखाइ के हाल चाल?
हँ पढ़ाई -लिखाइयो चलय छै।
बढ़िआं
ह पढ़ाई लिखाइ चलै छै।
नीक झें।
हँ ठीक से चलै छै जाब त किछु हेते ने ताबित ते इयाह कह सकै छियै चइल रहल छै।
उन
हँ त तऽ जै -जै सुनतो सै ने करतो।
हँ
थर्ड
सेकंडे छै, हम गेबो ने केलीयै अभी थर्ड मे
ह ओ बौआ
बौआ के सती भेलए एखन एडमिशन भेले य मारवड़ी कॉलेज मे हँ
अच्छा ओ रितिक के
भाय तऽ लाइब्रेरी मे छथिन बैंकिंग के तैयारी करे छथिन नऽ
अच्छा
आओरस आओर सबके देख हेतै ने आओर कम्पटिशन के ने,
हँ भाय बैंकिंग के तैयारी करे छै, ने भाय तऽ घर पर पढ़ल नै न होइ छै।
अच्छा
एकटा रूम मे हम रहे छिये, एकटा रूम मे पुनीत रहै छै।
तब दिक्कत होइ छै रूम मे पढ़े मे तऽ, भााय लाइब्रेरि मे रहै छथिन, फेर राइत मे एयथिन।
अच्छा तोहर मोन आब पूरा ठीक रहै छौ।
हँ दवाइसभ खाइ छियै तऽ, ठीक रहैत छै, मौसम चेंज होइ छै तऽ, ओहे दर्दसभ कनि बढ़ि जाइत छै।
हूँ
वीकनेस सब के वजह स, और वेट तऽ बढ़ै नहि रहल छै।
हम्म घर तऽ बड़ नीक पकड़ेलहु डेरा
वेट नई बढ़ै छै।
हम्म सुखी छै।
हम्म जे टाइमे टेंथ मे रहिऐ और बीमार भेलियै न तहि टाइम से वेट तह टाइम मे वेट ठीक रहे।
अच्छा
आर ओकर बाद सँ जे कम भेलै ने तबियत खराब जे हुए लगलै
हम्म
ता आब बइढ़ते नई छै।
अच्छा दादी माॅं ठीक छथून?
हँ दादी माँ ठीक छथिन, गाम में छथिन चाचियो ठीक छथिन। चाची आयल रहथिन, फेर चइल गेलखिन
करज पल
दरभंगा आयल रहथिन एके दिन लय आयल रहथिन हुनका काम छलईन दरभंगा मे, मगर हमहीं गेल रहिएन भेंट करे लऽ। ओ केना अबतोथिन हुनका आनै लए जाय पड़तै न?
हम्म सिनेहा कतऽ छै?
नहि नहि बुझल है दीदी ओ म मूसरी मौसी कतऽ रहै छै हमरा गप सप नहि होय हमरा नहि बुझल अइ।
अच्छा गप नहिइ होय छौ कियाऽ?
नहि हमरा नहि होइया।
बंद
मतलब कतऽ एतै सुनने रहियै हमरा ककरो स नहि होयऽ।
अच्छा बच्चा ठीक छै?
हँ ठीके हेतै। शायद सुनने रहिये एक साल पहिले रहे कीे कहै छ तऽ बेनी पट्टी में तऽ भ क अभि अ बेनीयेपट्टी मे हतैऽ
अच्छा भाइ सबके नौकरी भेलै कि नहि? अखन पढ़िते छै?
ह भैया सब एखन पढ़ते। छथिन शिवमो भैया के कहाँ भेलनि हैं ने अरनव भाईजी के भेलनि हेँ सभ पइढ़ पैढ़ते छथिन ने भाय अभी।
नीक छै।
आ सबसे छोट हमरा संगे छथिन किस किशन हमरा संगे छै।
अरनव भाईजी अथी अरनव भाईजी आब बाहरो नहि ने जा सकैत छथि
हिनका त जे केनाय छैन एते करैके छैन।
खूब नीक स बगीता पढ़ मुन लगा के पढ़ त अपने जते ज्ञान हेतौ। ततेे अपने जल्दी किताब जादा पढ़
बुक हमरा बुक रीड कैल ओते नहि होइया।
तऽ करियौ नहि होइए तहिसँ काज चलत की करब पड़त लेट कऽ बैस कऽ जेना हुए।
रह रह न ओ सब पढ़े छै हमरा चौबीस घंटा ब रिडिंग कैल नय ऐत हम टेन्थ के बाद रिडिंग झोइड हम जे हम नय सैह लागइ यऽ मम्मी के आब पता नहि। की भेलै कहलकै चल -चल और ओतऽ हमरा एक रती नीक नहि लागै छलय।
कियाऽ?
किओ छलै नहि त नीक केना लगितय।
हू
हम मम्मी के कहियो कहि देने रहिये तू हर जगह अकेले छ जाइ छे हमरा छोड़ि देय छे। तऽ आब ओकरा ओ बात ओहिी दिन याद एलै।
ब ठीके होै पाज भेट तऽ भऽ गेलै सबसँ।
जेना जेमे चल आब मार के जेमे तऽ मार के चल
हू
हम तऽ पप्पो कहलखिन छोड़ि दियौ आँ
सभसँ भेँट तऽ भऽ गेलहु।
कहाँ किओ छथिन ओते लोकोग नानी गांवमे।
यह मामी लोक के मामी जे छथिन वएह ने बाबू आर के रहतै।
हँ तऽ मामी हँ मामी सब छै त मामी सब छैलखिन।
मामी सब छलखिन हे, अहाँ किया ने अबै छियै। दादी मां जहिया से ह एतऽ शिफ्ट भेलौ हे, साल भैर से।
अच्छा ओते छथिन।
हँ गाँवमें छथिन चाचीमाॅं लग।
खाना- पीना अपने बनबै छथिन चाची।
नह चाची, हुनका नै होइ छैन बनैल, कहनै ज तै आसान छै, करनाय ओतै मुश्किल छै। कहनाय आसान छै ने, करनाइ बहुत मुश्किल छै।
हिनक सब लऽ तऽ बनबैतै हेथिन, तहैन तऽ।
हँ चाचीमाॅं। हँ तऽ गाँव में चाची माँ छथिन ने बस, चाचीमाॅं और भाईजी।
बड़का।
हँ अपना भाईजी और चाची। आ दादी बस तीन गोटा।
दुनू दरभंगा छुटका दुनू?
हँ आरो दुनू छोट जे छथिन, से दुनू दरभंगा मे छथिन।
अच्छा!
नेक्सट मंथ में छैन चाचा के बर्षी।
ओ अगला महिना।
हँ सत्रह के छैन।
सत्रह अगस्त।
नै हँ सत्रह अगस्त के छैन, ओएमे जायब।
हँ तऽ एके दिन लऽ गेल होइ छै गाम ने। छुटी जेत रहते ओतबे दिन लाय जेबै ने। नै आब आब माॅं, मौसी नै जाइ छैयै। आब गर्मी छुट्टी नै ने होइ छै इसकुल के पहिले होइ छै
आम फड़ल छलौ?
सेहो नै कहि सकै छी, फड़ले हेतै।
ए तऽ जााकऽ देख, पप्पा नै गेल लथुन कहियौ?
नै केओ खाइते नहि छै तऽ पप्पा जेथिन किया।
भऽ गेलै बाह गै दाय, एते भेज दैतैं‌।
एह आहां कहतियै तऽ किया नै भेज देैतौं, हमरा नै पता रहे।
खाइ छी रोज एते भेज दैतैं।
ओ हँ नेक्सट टाईम से भेज देब, तऽ वैह छैह बरका मतलब भाईजी और चाचीमाॅं भेजे द भेजै छलखिन हैं ने शिवम लऽ। शिवम, किशन लैऽ। तऽ ओहिमे भेज दै छलखिन हेँ, तऽ ओएसे निक तऽ ओना आम हेतै तहने ने भेजै छलखिन हे।
अच्छा एहिबेर बुझाइया छैहियो नै सब जगह। हुं तैयो हे तोरा तऽ दुनिआ के गाछ छै, थोड़े तऽ भेले हेतौ।
हं फेर अमरुद छलैया ठीक-ठाक। फेर चीकू छलैए हैं, इ सब चीज बढ़ियां छलै। हम डाइट कॉन्सस छी, हम हर चीज खाके वेट नै बढ़बै छी। की हेतै देखियौ अगर कोनो तरीका के प्रॉब् लम नहि अय, बॉडी ठीक अय, त हम पातारे ठीक छी, आ पातर रहितौ कोनो तरीका के प्रॉब्लम रहिते तब न दिक्कत।
छैहे आ खेनाइ की सब बनल रहौ।
आइ भात, दालि, स आलू परवल के सब्जी, पापड़।
अच्छा, हम बनेलिय‌ए तीसी सजमनि, भात आओर
वाह केला के तरूआस
हम्म कच्चा केलाके
ओ हां अभी केेला बहुत ज्यादा ट्रेंड मे छै।
हम्म नीक लगै छै खाइमे।
हम्म अभी केला बहुत जादा ट्रेंड में छै, सब बनबै छै। शिवम कोन क्लासमे गेलखिन?
एगारमी।
इलेवेन्थमे भाइ।
हँ-हँ एगारह त छै। क्या की
सब्जेक्ट-सब्जेक्ट
पी सी एन
पी सी एम
हम्म फिजिक्स, केमेस् ट्री, मैथ आ एक्स्ट्रा मे सी एस कम्प्यूटर साइंस।
हँ त कंप्यूटर त आब रहिते छै, कम्प्यूटर तं बेसिकली रहै छै सब। आब त ए आइयो एकटा जुड़लै या न।
हंऽ एकटाके नाम बिसरि जाइ छियइ गय। ‌कि न पुनीत-पुनीत पढ़ै छौ मुन सऽ।
हँ पुनीत पढ़ै छै। पुनीत पढ़ै छै। कि
देह बदललै।
हँ आब देह बदललै यैं, दवाई सब खेलकै फेर जूस सब पिये छै, सब किछ इएह छै ले किन बॉडी मे वीकनेस रहै छै, पैरे नै होइ छै बेसी दूर एकरा चलल।
ओ धीरे धीरे हेतै ने।
हं ओते दूर नहि च जेना पहिले चलि जाइ छलै कोचिंग, आबि जाइ छलै, आब एकरा छोड़ऽ जाए पड़ै छै आनऽ जाए पड़ै छै, कनीने हांफ लागै छै। ह्रासमेंट जल्दी भ जाइ छै ओकरा, अहाँके खाना भ गेलै।
जाए छी ने, हम खाना खेलहुँ लेटल छलियैए।
ओ त अहाँ की खेने रहिअइ आइ।
खाना पीना भ गेलै ऐं
आइ अहाँ व्रत नहि केने रहिअइ।
हम नहि करै छियै।
ओ
तुहीं सब करऽ भोला बाबाके ब्रत।
हँ जे जल्दी स कोनो अच्छा जगह पर जॉब हुए।
हम्म-हम्म पढ़ियौ ब्रत आ त्रत स नहि किछ हैत, मेहनत करबै त अपने भ जायत। बुइझ गेलियै ने हम व्रत आ जल स किछ हय बला नय अय। पढबें अपने
चाइर गोटाके आवाज आइब रहल छै।
बुझल अपने भऽजैत मेहनत चाहि-
बहुत जल्दी हेतै।
अच्छा। कथीमे हइ?
जे होय लेकिन हेतै जल्दी। टीचर वाला मे होय जे बला मे
की?
तहन ने बियाह दान हेतऽतऽ फेर देखैयोलै ऐब।
एह बिआ के